हेलो
हेलो
नमस्कार की हाल छै। अहाँके
ठीक ठाक अप्पन कहियौ
हम सभ कुशल छी हम अहाँ सँ सम्पर्क केलहुँ हमरा किछु सवाल पुछबाक छल अहाँ सँ आ सुझाव लेबाक छल
जरूर जरूर हम अहाँके पूर्ण रूपे सहयोग करब
हम अहाँके आगामी मास में हम विचार करैत छी कनि मिथिला केँ धर्म स्थलसभ घुमय के तऽ एहिहि में दरभंगा मधुबनी और जनकपुर पर्यटनके हमर विचार में छी
अति उत्तम
और अहाँ ई सभ जगह पहिलेयो अहाँ घुमि चुकल छी अह अहाँके ओहिसमे की अनुभव रहल
हम अपन अनुभव
जेनाकि हमरा दरभंगा जेबाक छल पहिने दरभंगाक के लेल कतऽ कत तऽ हम घुमि कऽ अच्छा हम कतऽ कतऽ दरभङ्गामे घुमि सकै छी
दरभंगामे राज परिसर माँ श्यामा माई मन्दिर चन्द्रधारी सिंह संग्रहालय
हँ
ई सब घूमे के अत्यंत नीक जगह अछि
अरे अति उत्तम गप्प आ दरभंगाके लेल हमर केहन हम वाहन के इस्तेमाल करी जाहिमे हम सुरक्षित सब परिवारके साथ जा सकी
अगर अहाँके लगमे रेलके सुविधा अछि तऽ अति उत्तम कियेक तऽ रेल से सफर केनाइ आरामदायक रहैत छै। नय तऽ बस अथवा निजी वाहन सेहो अति्उत्तम रहत
असल गप छै कि हम परिवार संगे घूमय चाहै छी तऽ कि ओहिमे रेल हमरा लेल सही रहत कि निजी वाहन
अगर अहाँ परिवार के संग जा रहल छी छी तऽ निजी वाहन अतिउत्तम रहत
अच्छा आ दरभंगामे कतौ ठहरयके आ खायके व्यवस्था केहन छै
दरभंगा मे ठहरबाक आओर भोजनक अतिउत्तम व्यवस्था छै तऽ